हेलो की हाल चाल
बढ़िआँ छै अहाँ अपन बताउ की कऽ रहलियै यै
कुछ नैय छत पर बैठल छी लाइट कटल छैय न
बड़ दिक्कत छै लाइटके
हँ एखने
फोन चार्ज नहि छलए तऽ कनि देर लगेलहुँ हँ पच्चीस परसेंटसँ अठाईस परसेंट पर गेल ये
तब तक मे अहाँके कॉल आबि गेल
मतलब गलत टाइमपर हम फोन कऽ देलहुँ हँ कि
नहि नहि एहन कोनो नहि छै लाइट कटल छै ओहि के दिक्कत नहि छै चार्ज कऽ लेबै इन्वर्टर पर
अच्छा तब तऽ सही छै आओर बताउ गामसभ जाइ छियै कि नै
गाम सब कहाँ जा रहल छियै
किया
फुुरर्सत नहि भेट रहल छै आसगरे जायके नहि इच्छा करै
हम तऽ गेल रहौ हम घुमि कऽ आबि गेलहुँ नानी गामसँ हमर माँ सब गेल रहै तऽ सोचलहुँ बड़ दिन भऽ गेल छै घुला तऽ हमहूँ चलि गेलहुँ तऽ सेवी पट्टी रहय हमर नानी गांव ओतहि चैल गेलहुँ घुमै
नहि हमर नानी
हमरा रानी गाँवमे तऽ की कहू कोइ छेबै नहि करै ने नहि हमर नानाजी छथि नै नानी जी
ओ एनाहिए भेलै हमर ओतऽ दादी गाम जे छै हमर से हमर दादीजे खतम भेलखिन ओकर बादसँ हम गेबे नहि केलियै हम ओतऽ मोने नहि करैत छी जायके ओ सोचायत छै तऽ दादीमाँ सोचैत रहै छथिन आब जाइमे मोन नहि लागै छै मतलब क कहि नहि मोन करै छै अन्दरसँ दादी मां छथिन एना तऽ की करियै
उएह सएह बात छै हमरो आरके नानाजी नानी जी नहि छैथ तऽ आब तबलब जायके इच्छे नहि होइ छै आब केकरा लए जइयै
हू सहि बात छै आ पहिले जाइ छलियै तऽ पीछा पीछ पिछा रहै छलखिन दादीमााँ कहै छलखिन कतबो बेर खा ले खा के जे नैय खैबे तऽ खो ने बौआ खो ने बौआ पीछा एकदम पड़ल रहै छलखिन कि मतलब करे करे खुआ दियए केना की कऽ दियै जाइ छलियै तऽ
आहां तऽ दादी माँ सब करिते छै प्यार ह पोता पोति से अते जादे तऽ से तऽ होनाइ रहै
गुजरि गेलखिन तऽब ओतेक ओ होइ छै हमरा तऽ एखनो सपनामे आबैत रहैत छथिन लाग छै दर्शन दै लए आबै छथिन
हँ अपन पोती के
सही में देखियो आबैत रहै छथिन सपनामे हमर एखनो जादे स्नेह छलै हुनकासँ हमरा
हँ होइ छै आओर कहू कतहु व्यस्त छलू बहुत दिन बाद समय भेटल ह कॉल करऽके अहाँके तऽ
कहलौ तऽ उऽ चलि गेल रहुँ नानी गाँव
ह तऽ ओतअ फुरसत नइ रहै छलै न
एतअ नेटवर्के नैय पकड़ै छैय अतअ फाइव जी तऽ छोड़ू फोरो जी कऽ नइ ठीकसँ चलै छै तऽ
त ओ हमरा हमरा हमरा अपने लोचा लागि गेल ओहि दिना फोन मे पाय खतम भेल यानि गेलु रिचार्ज पाय भर बऽ लेऽ फोन मे धोखा सँ भेल की एयरटेल सिम म करबाक छलै रिचार्ज करबा गेल हमरा धोकासँ जिओ वला मे
जा
आब ओय ओय चक्कर मे आब एक दू दिन बाद एयरटेल वला नम्बर पर फोनो एनाइ बन्द भऽ जेतै सब केय
एयरटेलके इएहे बड़ समस्या छै लेकिन हम जियओके देखै छियै एहिमे छै कि हम हमर पापा एक साल से रिचार्ज नहि करेलखिन ओहिमे इनकमिंगो बन्द नहि करे छै एस एमेसो आबै छै एखनो तक
कहैत तऽ छी एक साल बाद रिचार्ज केलियै ओहो धोखासँ भेलै यऽ नहि तऽ जियो के कस्टमर केय सब फोन क क के तबाह भेल छला की रीचार्ज करबा लिय
हमर पपा पे फोन करै छै नऽ किया नहि कराबै छै रिचार्जसँ पपा एकदम झाड़ि दै छथिन कि एक एतऽ तऽ जिओके चलै नहि छै नेट हमर फोन फाइव जी छै लेकिन एहिमे नेट नेटे नहि पकड़ैत रहै छै आ दिक्कत होइत छै तऽ की करियै हम घर मे सबके जिओके फोन छै कते बेर चार्ज करलियै
नहि हमरा मे जिओ एयरटेल दुनू छै बाकी सबके तऽ जियोहे के छै
अच्छा
हुँ और बताउ असाइनमेंट सब जमा केलियै
ओ तऽ कहि केलियै बतेनहे रहुँ आहाँके
भाइबा मे की सब पूछलक अहाँके
उहे वाणिज्य रखने छियै तऽ वाणिज्यसँ उहे व्यापार के बारेमे पूछलक कि की होइ छै मजदूरी अगैरह वगैरह इहे सब पुछलकै की केना चलै छै व्यापार चलै छै से और तीन चार टा सवाल पूछने रहै हमरा ओते तऽ ध्यान पर नइ य बिसेरो गेलहुँ और इहे पूछने रहय कि ग्राहक की होइ छै से मतलब केना बढ़ायल जा सकै ए ग्राहक आहाँ से की पूछने रहै
हमरा सँ तऽ अहाँके टैक्स सबके बारे मे पूछने रहै
अच्छा तऽ जवाब देने रहियै
कुछ कुछ के जवाब देलियै सभके तऽ नइ भऽ पैल जतबे पता छलै ओतबे कैह देलियै अहाँ सबके हँ अहाँ सबके लाइन है की कैट गेल हे
अखन तऽ छै आब की बता आब कटि जाइ
अखन आयल छलैए फेर कैट गेलै आ सुनलु ह मधुबनी मे आइयो पैन भेलै हे कि
नहि आइ तऽ नहि भेलै रहै आइ त कड़गड़ धूप रौदा एकदम उगल रहै
से तऽ हमरोै छ्लो हम सुनेमे नहि इम्हर तऽ कहाँ एम्हर तऽ तते जादे रोड छले ह से
अच्छा ई बताउ कि कपिलेश्वरसँ ककरौल बेसी दूर छै की
नइ दू किलोमीटर
अच्छा एक तऽ और तऽ गाँव के नाम ले याद नइ आइब रहल हमरा शायद बतेनहे रहौं आहां के इ दुनु उ कपिलेश्वर तरफ की नाम रहै ओकर
अगल बगल मे छै बसुआरा की अहिना कुछ रहे कुछो
अच्छा
छै अगले बगले मे छै
तऽ कखन एलिए दुकानसँ
दुकान से तऽ हम तखन अहाँ जे केने रहौ मैसेज तखने एलियै
भऽ गेलै बसमे न
हूं अइके बाद एलियै घर पर तऽ कनि अभिषेक काल्ह जा रहल छै काल् चलि जेतै दिल्ली तऽ कहलियै आइ लास्ट बेर घूमि ले छी फेरो तऽ गेल रहुए घूमय लए तऽ जादा इच्छा नइ केलक एतए पोल स्टार के पास छै एगो जगह जते खाय पीवे छीयै हमसब
ह
तऽ ओतय बैठ कऽ बर्गर खेलूं आ चिली पोटैटो खेलूं
तऽ काल्हि छोड़ै लए जेबै हुनका स्टेशनपे ओना जेयबाक
नइ नइ नइ स्टेशन पर तऽ नइ कोइ छै उनका बगले मे छै एगो दरोगा साहेब रहै छथु उ जा रहल छै पटना काल्ह तऽ शायद भ सकै हुनके साथे जाय
अच्छा सेहो ठीके छै
सेफ्टीयो रहतै कनि हुनका सङ्गे
दरोगा छथिन ने ए दुआरे
हँ तऽ ओक
ई सुनने छियै कि से दरोगामे प्री एग्जाम निकालैके बाद परीक्षा निकालैके बाद आओर मेन्स निकालैके बाद शायदी ई फिजिकल वाला जे होइ छै भाग दौड़ वाला ओइ मे शायद पैसो द को लोग घुस जाइ छै एहन सुनने छियै हम आ बिहार ई बेसी होइ छै
बिहारे मे नइ ई हर जगह होइ छै अहाँ अहाँके सभ चीज मानि लिअ सभटा निकलि गेल लिखित वला मौखिक वाला सब निकैलो गेल
हँ
अहाँ के उ फिजिकल वाला में जे छै ने छांइट देत सब चीज निकलो जायत तऽ बुझियौ न सीधा सीधी पूरा गप मे मिला मिला जुला क आहाँ के मिला मिलाकेश बुझिऔ न सीधा गप ओइ मे नौकरी लेब के होयत अहाँके घुमा फिरा के कतौ ने कतहु सब पाय देबहे परत अहाँके मतलब बिना पाइ देने नइ भऽ पाबै है पाइ देबहे परै है
अच्छा अच्छा अहां के तरफ पुआबी अए की एकटा कचड़ा वाला जे आबै छै गाना गाबैत गाड़ीपर मैथिलीमे गाना गाबै छै
हँ आबे छै दिन मे रहिका में दिन मे देखै छिय साँझ के ककरौल मे देख के छियै
हमरा ओत एकदम भोरे भोरे हमरा उहे से तऽ नीद खुले छै भोरे भोरे आबै छै तऽ
आं नहि एटा भोरे भोरे हँ भोरे भोरे रहिका मे जे देखे छ भोरे भोरे आबै छै एगो
गीत गीत गाबैत छी मैथिलीमे आओर हम कहै छिय एमर उमहर कचरा नहि फेेकू डालू कूड़ा दानमे
नहि से तऽ से तऽ ठीके कहै छै कचरा सबसँ कनि अथी रखबाक चाही जमा को कोई इकठ्ठा रखबाक चाही य फेेक देबाका चाही बाद मे साइड मे तू जेता कचराके फ़ेक कें जगह
ओब को तऽ ओकरा ओतेक शुद्ध बुद्ध नहि छै ज्ञान नहि छै तऽ ओ की करै छै गीरैवलामे गीला कचड़ा जे रहै छै उहेमे सूखा सूखे वाला मे गीला पूरा इम्हर उमहर एकदम क दै छै
की करबै गाम घरके लोकके इएह परेशानी छै तऽ समझ सूझ बूझ रहे तन ने
अपन चिज के केना अपन चीज के केना साफ सुथरा रखबाक छै से सब ओते दिमाग लगबे तहन ने आओर कहियौ अहाँ उ हुँ कोई सिखबो सिखेबो तऽ नहि केलकैना सिखेते तहन ने बुझते लोक सब कि हँ केना की करय के हइ
इम्हरो आब हमरा बड़ नीक लागल देखयके अब इम्हरो भोरे भोरे आबे छै हर गली मे घूमे छै कचरा ल के जाय छै सिद्धे काममे बड़ निकलाग म पहिले ईसभ चीज देखै छलियै दिल्लीमे देखै छलियै ओतय तऽ हमरा लागै दिनमे छओ सात बेर आब जाइत हेतै कनि कनी देर पे आबैत छै ओतय कचरा वला
हँ आ कहलहु की हमरा एगो दोस्त हमर कहलक की
अ मधुबनी मे कहने ने गैस वाला पाइप लाइन भी छलए की
ओ कि होई छै
मतलब ओहिमे जेना बाहर मे होइ छै रे सिलेंडर उलेंडर नहि भरबय पड़ैत छै पाइप लाइन लागल रहे छै वएह बाटे आबे छै
एक गोटा हमरा ई बात बतेने रहौ ने कि मतलब सिलंडर नहि खरीदा परतै ओमे भरा लते ने तऽ भऽ जेतै
हँ मीटर टाइप के अथी रहतै मंथली चार्ज लगते जेतै यूज करतै
ई तो भऽ गेले जेना बिजली पसी क आब जते के भरेबे ओते देर लाइट जोड़त उ वाला
हँ हमर दुकान हमर दुकान पर छै ने आइे तऽ खतम भऽ गेल छले हम कहै छियै मीटर में लाइट हे बोर्ड मे किया नहि आब रहल छै
हमरा तऽ पहिलेवला ठीक बुझाइ छलवला हमरा एखन ओतेक नहि ठीक बुझाइए कि भराउ और करो
बड बिजली उठै छै एहिमे तऽ तऽ रिचार्ज केलहुँ तहन हुँ रिचार्ज केलहुँ या महिना मे दू बेर तीन बेर रिचार्ज करऽ पड़ै या ओहिके
सएह कहियौ परेशानियो भेलै ऊपरसँ याद राखू अचानक सही समयपर कटि जेतै
ताहिमे बैकअप लए जहियासँ इन्वर्टर लगेलहु हँ तहियासँ तऽ आओर जादे